हेलो
हेलो
हेलो हँ ठीक छी
हँ हँ हम ठीक छी
हँ अ हमहूँ सब ठीक छी हँ हँ और की खाना पीना खेलहुँ आय
दालि भात
दलिसग्गा आवाज कम आबि रहल ये हेलो हेलो
हेलो
हूंम्म हँ हँ
गोटक साग छलै
गोट क साग हँ हँ हमरो सबके खाना भऽ गेल
हेलो
हँ हमरो सबके खाना भऽ गेल हमरो सबके भेल छलै दालि भात अपना सबके एम्हर नहि कुम्हार कड़ैये
हँ हँ
कुम्हर सजिमन सन जे होइये बाद मे उज्जर भऽ जाइये
हँ हँ
तकरे सब्जी बनल छले
हूंम्म
कुम्हरौरी के सब्जी तऽ बुझिते छियै काजो मे लोको खेलक तऽ नीके होइ छै सजमनि जेना
हँ
तीसी सब दऽ के बनैयो तऽ आ पाइक गेल तऽ लोक ओकरा कुम्हरौरी बने के रखलक अप अपना घरमे तऽ साल भरि ओहो सब्जी खे स कै छी
जेथिन
हँ से छै अपनासभमे तऽ बुझिते छियै कोनो चीज से कोनो चीजमे काम निकालै बला लोक सब होइ छै कुम्हरौरी के सब्जी भात दालि बनल छलै रोटी बनल छलै। आब जायब तऽ किछो बनायब साँझ के जलखै के लेल किछु।
ह
और घर पर सब ठीक य?
हँ घर पर सब ठीके छैय।
लागि रहल यऽ कि पानि होयत अपना सबके उम्हर बारिश के सम्भावना लाईग रहल या।
मौसम फ्रीयस आइ कनी कनी गत मगा छैय कालि कते केहन मेघ छलै हमरा सब लेकिन बारिश नहि भेलै कनी
एम्हर तऽ मेघ गरैज रहल ये।
इम्हर गरजे वाला हाल तऽ नहि छैय लेकिन मेघ सब छैय।
इम्हर मेघ गरजल हन लागि रहल ह बारिश हैत। बारिश तऽ भय क बारिश सब ओहि दिन भेले छलए खेत पथार मे तखन पानियाहे।
हू आये गेल छलै त आय गेल छलै खेत सब देखे लऽ बड़ पानि जमल छैय खेत सब मे।
हँ आ जोखेर भऽ गेल। तऽ माछोसभ इम्हर अपना सभ इम्हर सस्ता भऽ जायत।
हू हमहु सब उहा हमू सब ओकरे इंतजार करे छीयै बारिश सस्ता हेते तऽ गांवो में माछ सब बिकाय एतै।
हँ ओना तऽ बाजार लोग जाय पड़ै छैय। सभके तऽ नहि होइ छैय बाजार गेल।
हँ वैह आब के जेतै बेनीपुर आने ला।
हँ जो पानि तानि भेल तऽ एम्हर गाँवेमे मनसासभ या मोगिसभ सभ लऽ कऽ आयत बेचय लए। लऽ के आबै छैय। लागैए अय बेर हैत।
हँ
आइ सुनलहु कि यहाँ सबके उम्हर भूमि पूजन भेल हन किनको?
हँ हँ हमरे चचा के भेलय हन।
अच्छा
तऽ उम्हर उम्हर नबका बिजनेस खोलथीन हमर चचा।
हँ सुनय मे आयल हन के उम्हर घर बनेता अपन। हाइवे कात मे बिजनेस तिजनेस चालू करता।
हँ जमीन से जहीया से हाइबे ने निक कहलियै हन तहिएसँ सोचै छलखिन जे किछु बिजनेस करथिन। तकरे भूमि पूजन भेलै हन तऽ आ हेतय तऽ फेर आ
हँ तऽ अपना सभके उम्हर तऽ पूजा पाठके बड़ मान्यता देने छैय सभ। तऽ कोनो काम भेल घरके एगो घर बनैत छैय तऽ कतेक बेर ने पूजा सभ होइत छैय ताहिके बादे घर बनैत छनि। एक बेर लोग घर के नाम लेलक। एक बेर लोको एगो ईंटा गाड़लक या किछो केलक तऽ ओकर भूमि पूजन भेल। फेर अहाँके घर बनि जायत तऽ गृह प्रवेश करैयो घरवास अपना जेकरा कहय छैय से होय छैय ओहो राति में पूजा पाठ भेल भोज भात सब होइ छैय तबमे अपना सबमे तऽ हर चीज मे पूजा पाठ क तऽ देनहिये छैय मान्यता आओर देख शहर सबमे दोसर जगह सबमे तऽ ओहि सभमे एतेक नहि हैत अपन एक बेर क देत हँ एक बेर अ अपन पूजा पूजा, लक्ष्मी पूजा सभमे पूजा कऽ देत घरके, लेकिन एहन नहि कि घर ह एहन नहि कि बार बार पूजा होइत छै, अपना सभकेँ तऽ सालभर। लोक सभ एक दू बेर सत्यनारायण भगवानक पूजा करबे करैत छै, कीर्तन सभ होइते करै छै।
हेलो
अपनासभकेँ ओम्हर बहुत किछु छै। पूजा पाठके बहुत मान्यता छै, बहुत महत्व छै। तऽ देने छै पूजा पाठ पर।
हँ से बात तँ छै।
अखन जेना सावन आयल हन, अपना सभकेँ तऽ अखन सभ ठाम देखबे करैत छी भोला बाबाक। पूजा करैत छथि जतेक लोक। कहैत छथि सभ सोमदिन करऽ। कतेक लोक तऽ एहन सेहो हेताह, जिनका छनि। हँ, हँ।
आब तऽ बड़ चढ़ि गेल।
हँ, आब सावन चढ़ि गेलै, चढ़ल हन नहि, मुदा चढ़ै वाला छै। कते लोक तऽ जेताह अपना सभकेँ। बाबा धाम तऽ सुनते हेबै, कतेक नाम छनि। बाबा धामके नाम अपना सभकेँ कतेक छै इम्हर?
नहि, काँवर लऽ कऽ कतेक बेर।
हँ तऽ कतेक लोक एखन जेता ई सावनमे बाबाधाम। बाबाके जल चढ़ेताह, जिनका होइत छनि। पैरे गेल छै, काँवर लऽ कऽ जेता बाबा के जल चढ़ेबऽ लेल। जिनका नहि छनि पैर, ओ अपन गाड़ी घोड़ासँ जेताह। एतेक भीड़ हेत। एखन हमरा सभकेँ बाबा धाम घूमऽ दै हू हँ।
दर्शन सभ मुख होइत छै।
हँ, अखन एतेक भीड़ अछि उम्हर जे देखै छै, लोक पर लोक लगले छै। जतेक जाइत छथिन, ततेक भीड़ छै। बाबाधाममे अपना सभकेँ उम्हर तऽ हर चीजमे पूजा पाठ होइते छै। फेर अखने छठि हेतै। कनि दिनमे ठंढक वाला महीना आयत तऽ।
हूँ
तऽ छठिमे बुझलेए सभ बाहरसँ जतेक लोक रहथिन, अपन सभकेँ मिथिलाकेँ। सभ गाम एतैथिन छठिमे, अपना सभकेँ तऽ छोड़ि नहि सकैए।
हँ, छठि तऽ अपना सभकेँ मिथिलांचल छठिक बड़ मान्यता छै। अपना सभ जेना छठ मनबै छियै, बिहारके एगो छै कि छठि पाबनि सभ जगहमे प्रसिद्ध छै, सभ। शहरो सभमे जे देखै छियै, बिहारमे।
अपना बिहारसँ निकलि कऽ सौंसे भेलखिन, हेन प्रचलित। अपन सभकेँ बिहारकेँ पर्व छथिन ओ छठि।
आ छै
आओर जेहन अपना सभकेँ बिहारमे मनाओल जाइ छै, ओहन कतहु मनाओलो नहि जाइ छै।
ओ बात
हू अहाँ सभकेँ तऽ घरके सभ चाचा सभ बाहरसँ छठिमे एबे करताह।
हँ, से करताह, तखन तऽ प्रार्थना सेहो। सेताम जाइ तऽ रोजे? नहि नहि, महिना भरले।
हँ हँ
नहि, महिना भर पन्द्रह दिन तऽ एके दिन रहै, लेकिन मिलि लऽ कर।
हँ छैठि में तऽ आयले जाइ छैय अपना सबके छैठि पाबनि तऽ नहि छोड़ल जाइ छैय। ओ तऽ अपन सभके प्रमुख त्योहार सबस नमहर अथी मानल गेलनि हेन पर्व छठि के।
ह
हुनका छोड़लो नहि जाइ छनि कहियो।
सइठके मान्यता मिथिललाञ्चलमे पड़ छैय आ बाहरोमें जे मे बड़ किछु छैय लोक सब टूलैत रहै छैय बिहारी सबके देखैत रहै छैय कि केना छैठ क लै छैय। कसऽ
हँ फिर अपना सब कहया चौरचन आयत आब। चौरचन पाबनि आयैत ओहो पाबनि अपन सभके बहुत छैय नामी गामी पाबनि। पाबनि में अपना सभ के खीर पूरी ई सब बनय छैय चौठ चाँद के पूजा होइया। आओर कहियौ तखन।
सब ठीके छैय भोरे भोर भेल छलियै ओकरा जन कनिक गेललियै हन। हां लेट लगले हन प्रसाद सब चढलै। पुरा गांव में मिठाइ सब बटलै
हूं हूं
तैह समय पर लेट हो गेल।
हूं हँ ओय सभ मे तऽ भए जाइ छैय कनिय मनी लेट। पूजा पाठ अपना बहुत नियम निष्ठास से कयल जाइ छैय। एहन तऽ नहि छैय केहनो कऽ देबै गऽ। तखन तऽ पंडित पुरहित सब आयल हेता?
हँ आयल छलखिन।
हँ तऽ घर कहिया से बननाय चालू हैयत?
ओकर तऽ एखन किछु शायद चालू काज आब भऽ जेतै आ भूमि पूजन भऽ गेलै तऽ सायद देखलियै सब उम्हर गाड़ी ताड़ी ल। उम्हरे देखलियै हन तऽ कहलखिन जे काज शुरू कर द त शायद
हूं हूं हूं आब कनि दिन मे तऽ अहाँ सबके हाइवे दिसन घरो तखन बनि जायत।
हँ
ओर सब छैय।
हँ
गाय महीस सबके मोन ठीक रहैया ने आब?
हँ एखने दवाइ सब देलियै हन। मोन त ठीके रहैत छैय कनि कमजोरी सब हुए लगलै हन। तखने तागजके दबाइ सब दे देलिय हन अखन तुरन्ते दऽ के ए
अच्छा कैल्सियम के दवाइ छैय दूध बढ़े दुआरे। जखने तागत एतै तखने ने दूध देतै ओ सब।
हूं कमजोर भेल जाइ छैय गर्मी में। की कहलियै तते अठौरी सब भऽ गेलैन हन पुरा खून चुसि लेतै यौ
हूंम्म हूंम्म तऽ अठौरीके दवाइ किये ने दै छियै